आचार छै की हाल समाचार छय यौ
ठीक छय ठीक छय अपन कहियौ
अपनो ठीक छय की सभ होइत छै
कहाँ किछो की हेतै आब भोजन खेनाइ तेनाई बनतै
अखन किये अपने बनबै परै या जे
हाँ अपने बनबै छीय यऽ साढ़े नौ भऽ गेलै ये जायब कनी काल में तेँ मैगी बनायब नाश्ता लऽ जलखै ले
हाँ
ओकर बाद दोपहरिया के खेनाइ ओहि मे किछु बनतै सोयाबीन के तरकारी भात एहन एसन किछो
तहन तऽ भारी भारी कष्ट भऽ गेलै अहाँ के यौ
कष्टे कष्ट छै की कहु
जीवन के आनन्द अहाँ लऽ रहल छीयै अपने से बनाउ स्वाद दियऔ जीह पर कतेक नीक लगैत हैत अहाँ के नय
फोन अही फोन केलियै इहोपर गप्प आइयौ तऽ एखन जे हमरा नम्बर पर केओ नॉर्मल में कॉल
ओहि सँ ओहि सब सापेक्ष में हमरा गप्प नहि करू एखन हमरा बड़ मौन खुशी होएत ईसभ चीज लऽ कऽ बाँकी जे अग्रिम जानकारी तऽ हम अहाँके छीहे
अच्छा बुझाली यै बुझाली यै नहि नहि बुझलियै सेंटर कतऽ देलक ह
हमरा देलक अहाँके से दरभ्ंगा बुझलियै दरभंगामे राज पब्लिक कोनो कऽ केऽ इसकुल छै
ओ हमरा दऽ देलक कत दिन उम्हर लहेरिया सराय दिस कोनो स्कूल छै ततै
एे तहन त अहाँके देखियौ केना की प्लान बनैत छै चाहे तऽ रेलगाड़ीसँ जायब नहि तन मो
दुपहिआ बाहनसँ
हँ दुपहिया वाहनसँ
चाहे दुूपहिया बान्ध से चाहे लौपथ गामनी सँ
लव पथगामिनी नहि बुझलहुँ लेकिन जब किछु कहलियै तऽ नीके शब्द कहने हेबै
हम नीके बजैत छियै से तऽ बुझले यै अहाँ के
हाँ से तऽ हमरा अहाँ पर पूरा विश्वास अछिइ अयौ तऽ एखन अहाँ कतौ जाइतइ छी कि नहि बाध ताध घुमय लए
धू कतऽ जायब
डोकाके तै तीमन खेने छियै
ह यौ डोका के तीमन किया नहि खेबै सर बाहरी छियै सबटा खेने छी
यौ इम्हर आब तऽ अहाँके डोकासँ विलुप्त भेल जाइ छै भेटते नहि छै
ह विलुप्त तऽ बहुत किछु भेल जाइ छै डोका विलुप्त भए गेलै अरे बहुत किछु विलुप्त भए गेलै देखै छियै हर हरबाह विलुप्त भए गेलै
हँ आब हर तर ल के पहिले जे जाय ते खूब नीक लगे किय तऽ पूरा बध भरल रहय छै छल हर बाह सबसँ एक आदमी से नहि होइ आब किछु नहि लोक असगरे असगरे
आब सब चीज अहाँके विलुप्त मड़ुआ मड़ुआ विलुप्त भए गेलै एँ सभ चीज अहाँके विलुप्त भेल जा रहल छै की करबै
की करू कोनो अहाँके पास अथिये नहि चारा नहि जैस त ई चीज के अथी कऽ सकै छै सब चीज बदलि रहल छै केशव जी के हाल समाचार ठीक छनि हुनकर हाल समाचार तहीं ने कहब यौ बेचारा बड दुखी रहै छथि ई सब चीज लऽ कऽ राइतो गप भेल
हनका
नहि होइत छनि काल्हि खन दुइए सेकेण्ड गप्प भेलनि कहि देलखिन आइ एम हम अहाँके अदर अथीमे छी अनिराजमे छी लेकिन हमरा पता चलल बुझलियै नेटवर्क सूत्रसँ
अयौ
जेकि ओ छथिन हमरा ऑ
बर
नहि हमरा नहि गप्प होइए केशव के गप्प होइ भेलै हेँ काल्हि खना आँ
बाकी क कहलक
केशव हमरा कहलक
अच्छा जरपुर
अहाँके आवाज कट अहाँके आवाज नहि आबि रहल अइ ठीक स कतय छलहु नेटवर्कमे जाउ न हँ हँ हँ हँ आब ठीक अछि तऽ वहाँके नहि नहि गेलै हे ओ हाजीपुर नहि वैशाली
ह तऽ उएह वैशाली हाजी पुर एके छै
हँ एके नहि छै लेकिन एकरा बैशाली देने छै ने तऽ एकरा की भेलै बुझलियै तऽ एकरा गप भेलै कालहि तऽ हमरा हमरा कहलक जे ई अहाँके अदर राज्य मे छै
अदर राज्य की कर परल दोसर राज्य की कर लेगेलिए
केन गेल लिय कियाक नहि गेलियै लेकिन यहाँके फेर हम जे पता केलहुँ दोसर हम अपन नेटवर्कसँ तऽ पता चलल कखनि राजेनगरमे छै लेकिन आब भऽसक के सबके झूठ नहि कहै छै ओ तऽ भऽस क सच कन हेतै
दोसर राज्य की करय लग जेतै ज्वाइनिंग करतै केओ दोसर राज्य छै जीतै
ह किया नहि गेलै की करते नहि करते साफे ढक छै केसो के बार बार बुझे छै ओ बुझे ला तैयारे ने छै
ह बीच मे जायब हम राजनगर जाय बला छी एहि बीच हम जाय वाला छी राजनगर केश कटबै लऽ तऽ हम देखबै दोकान पर
हँ कहिय
नहि सोच आइ कोन दिन छै मंगल
हँ आई मंगल चाही आई तऽ छोड़बे करू
आइ तऽ नहि है देखै छीयै काल्हि तऽ एबै की
हँ तहन आबि जाउ कनि हमरो किताब तिताब लैके बुझलियै
बेकर पर मे आयब बेरकापर मे आयब कि भोरकाापर मे
भोरकामे की आयब बेरकेमे आयब
नहि तऽ फेर क्यता हम केश क ाले उमरे कनी
स गोटे भेंट घांट कऽ लेब स ने
हँ चेल आब तब
हँ भैयो गेलै बहुत दिन भेट घाट केनाइ हमू केशवसँ आओर पवन जी अथी भेल हे तऽ सोचे छी कनी हमहुँ एन सी आ एक दूटा ल
ह झूठे पूसेके फेरा मे उ पड़ै छी एकरा सब
की करू बुझै छियै अथी सब छै
ह पूछबै एन सी आर टी से कथि पूछने रहे पुछबै केस ज कते पूछै एन सी आर टी
एन सी आर टी कथी एक दिनमे पढ़ि लेतै यौ जुम्मा जुम्म दश दिन भेलै ओकरा स्टार्ट केना
ओकरा नया नया चस्की चढ़लै के कहि देलकै नहि कहि देलकै पता
केश ओ पवन ओकरा उसका देलकै
यौ तऽ अच्छा ओहि बारेमे न कह कि से
हँ
हँ नहि नहि तऽ अपना तऽ निमहर गप कर छी के कतसँ गप
केशव केशव के हम कहलियै जे केशव केऽ कहलक की हमरा जे कि हम अहाँके अथी करब केशवोके तऽ अथी छै पड़ल अहाँके तैयारी छै कि नहि बढ़िआँ
तैयारी तैयारी तऽ जे छै से एहिमे
मतलब एहिबेर अथीमे एहिबेर जे जायब ताहिमे
तैयारी तऽ जे छै से बुझले अहाँके
हँ सेहो छै की करबै तैयारियो कऽ लै छी कोइ अथिये नहि रहै छै प्रश्न पत्रे अहाँके से सब बेचा बिका जाइ छै हँ यौ
करै छियै तऽ के सब केकरासँ गप करै रहै
केशव हमरा आशामे अछि जे गुंजेश फोन करथिन तऽ गुंजेश वहा के अथी केलाक के बाद गुंजेश केलाके बाद हुनका करथिन बुझलियै
तऽ ओ मर सबसँ पहिले ओकरे कहलिय ओ बारे मेरे गला मी मड़को
की करबै
अरे हमरो ई फोन के बैटरी नहि सही छै देखियौ बैटरी नहि सही छै पूरा मतलब हैंग करै छै तऽ जे करै छै आ ब इने करबक छै मतलबत अतै डाउन होय छै अखने छ सात परसंट घट गेले विकास जते अहाँ काल गप
कते पते चार्ज है स
एखन
हँ
एखन तऽ ओ तैंतालिस छै ओ दस मिनट मे घटि कऽ आइब जेतै दस पर
तऽ तै ने फोन लेलियै नबका य
हँ सेहो गप सहियो अछि
कख कखनो अहाँके बड्ड मोन खुशी होयत
हं लेकिन एखन हमरा जे छै लेकिन एखन जे छै से हमरा
हँ से तऽ छै अखुनका दुःख हम अहाँके बुइझ सकैत छी
लेकिन दुख हमरा आ नहि ने देलियै
नहि नहि नहि रहऽ देलियैेकन अहाँ दिमाग लगेलियनि
काज क आ ई छै ने ई ढंगर ने जे ओहिमे उम्हर किओ करै तऽ बीजियो तीजी नहि बतेतै
नै से तऽ ओनाहितो नहि बतबै छै अहाँ के व्यस्त नहि बतेयत
अच्छा ब्यत नै बते
हँ सामने वला के व्यस्त न ब होए छै हं वएह होइ छथ
स्पीकर पर हरदम रहै छै
हं हँ ई अहाँ के रहै नहि छै तऽ अहाँ के आवाज बढ़िआँ जाय से सब रहै छै हम चाहैत छी एहिस अपै अपना सँ गप्प नहि करी तऽ कनि उत्तम हेतै
अच्छा अच्छा अच्छा
हं
नहि ब केना बनते जाइ छी तरकारी काटब अल्लू काटब
हं
औ के बाद आलुए सुआबिन बनते
तहनभोज तोज भेल यै कि नहि ई बीच मे
दूर भोजे कहाँ होइ छै भोज होेतै तहन हमरा खेनाइ बनबैयए ने पड़तै ने
सेहो बात छै तैयो एक दूटा यौ भजिया छै अपना सब गामो मे के भोज के ओते आनद नइ लऽ पाबि रहल छी
भ रहल भोज होय छै तऽ दिन राइत दुपरीया एके रंग ह होवे लगे छै नहि होइ छै
हँ आ नहि होइत छै तऽ साफे नहि होइत छै केओ रहि रहिक करथिन से नहि तऽ सभ एके बेर में बेसही ल छथिन कऽ की सकै छियै किनको बदलि देबनि कहबै नेहाँ जबरदस्ती भोज करियौ
साथी लग रहल केसब भेल ल जो इन्तजार में छै
केशव के बारे में लेकिन अहाँ बड़ चिन्ता रखै छियै ने
पछुआ गेलै बेचारा
सब चीज मे अपना सबिल पछुआ दै छै आरा दुनू मिल जाय केशव बेचारा पछुआ जाइ छै हँ की करबअहुँ काज
क चप च चप चप क ली ते चप चप क ली देखे मुँह नै ताकी
ओकरा तऽ अहाँ जे नै करियै आ पवने फोन करबै बुझलियै आ वैह अहीं वला गोप रहत ताहि पवने फोन करबै कहबै जे कि चलू ए
हँ ओकरा कहबै जे अहाँ गाड़ी अथी ठीक करू ओ कहत हमरा टायर फाटल अै चक्का फाटलै हम ट्रेनसँ जायब ई करब ओ नाटक कहबे करत हँ कहबै कोनो बात नहि छै भोरे निकल जा आराम आराम से चल ग छै किया की छै
हु हमहूँ सब गेल
ओकरा पर केशब के बेटा देलिये अहाँ खाली अपन गाड़ीसँ हमरा ओतय चलि आयब
हँ हँ
एतऽ गाड़ी लगा देबै आ एतऽसँ चलब
हँ हम अपन गाड़ीसँ नहि दूरक सफर करऽ चाहैत छी कियक तऽ हमरा बझल नहि धोखा देबे करतै हम जे चीज बुझै छियै ओहि चीज मे हम किया हँ
देखियऔ जाय मे नहि छै बोरका से जाय ल जाय लए ठीक छै हमहूँ सभ सँ पहिले उएह देखलियै जे गाड़ी चलब मे तैयो हालत खराब होइ छै ने तै हम कहलियै ठीक छै ट्रेन से लेकिन आ वपसी के ट्रन छै साढ़े तीन बेजेय आ साढ़े तीन बजे त कहियो टेमली नहि रहै छै एक घण्टा डेढ़ घण्टा
हँ से तऽ छै अहाँके आ तहन अबेमे तऽ ठीक चलू दोस्त सब से रहे छै तऽ टाइम घिचा जाय छै मेन छै घर पर केयो अहाँ के खेई तेनाई बने वाला रहै छै के निकलैतै दसो बजे से पहुँचबैत तऽ अयलाके बाद तऽ अहाँकेँ खेनाइ बनबय पड़त हँ आब ओ नओ बजे आब अबैा बारह बजे अबियौ अहाँके चिन्ता रहत जे केना हमर खेनाइ बनते हमरा सबके की दसो बजे पहुँचबै तऽ नहि कोनो दिक्कत छै
हँ चत चलतै बाइक आरामसँ
हू
गाड़ी से लगा देति ओते जाके स्टैंड तेस्टैंड मे
से तऽ देख लेबै कते दूर छै ताहि हिसाबसँ ओना कते दुर हैते स्टेशन से ते ललगे सटले दे छै
हँ तऽ ओते उतरतियै ने ट्रेनो जेबै त स्टेशने उतरबै ने स्टैंडऽ स्टेशने पर भेटै आ कतऽ भेटतै
हँ उएह ओते लगा देबै सभगोटे
कमसँ कम पाइए लेत ने बीस बीस टका लागत पचास टका लाग गाड़ी तऽ सक्षित रहत नेऽ चोड़रा ध्यान लागलत गाड़िए पर
ओतहि सभ गोटे लगा देबै आ ओतयसँ अहाँके से टेम्पू को कऽ तीन पिपहिया वाहन में अपना सब सवार भऽ क सभगोटे चेल जेबे
टोटो टोटो सब तऽ चलते रहय छै दस टका मे
हँ तऽ ओते से सबगोे अपना सब तीन पहिआ वाहन मे सबार भ जेबै पाँचो आदमी चारो आदमी आ जब प्रदीप फोन करैय
हँ पूछने पूछै छलए जे कतय की केना जेतै यौ ओसभ ओकर सबके कतय देलनि कहलिये मैसेज कऽ देलियै या जे राज इसकुल छै ओकर सबके
हँ तऽ कहबै गु हमरा गाड़ी पर रहत गुंजेश आ पवनमा पवनमा जे नहि कह कहबै के सब छै दोसर गाड़ी पर आ पवनम। इम्हर हम अहाँके ब बुझा दैत छियै जे चलू अथे से धीरे धीरे चलब कोनो दिक्कत नहि हैत आ रहलै अहाँके हँ से तऽ हमरा अ से तऽ अहाँ चिन्ते छी हमरा
घू हमरा चााययो बनबय लए जायके आबियौ की कहू
चाय अच्छा चाय पीबै छी अहाँ
पपापा एयलखिन बन हुनका
किछु क्षणके तऽ बात रहै छै से बुझलियै किछु क्षण अछि अहाँ पास
हँ हँ उएह हमहुँ देख रहल छियै हँ खेत गेल हँ खेत गेलिय रोपनी होइत छै ने देलखीमे
जन भेटैया कि नहि अस दिस
हँ भेट जाइत छै मियाँ तियासभ रोपैत छै आब इम्हरका तऽ वी आइ पी ए भऽ गेलस
बड्ड अथी रहैत छै बुझलियै बड पैसा मगैत छै अहाँसबके केना छै जनके पाइ
नै कहब हमरा नहि बुझल अ खेती बाड़ी
हमरा सब दिसन दू सए रुपआ हमरा सब दिस दू सए रुपआ माँंगै छै एकटा जन के लेकिन तैयो नै हँ चलिए रहल छै अखन तक चलिए रहल छै
नै नै तऽ ई मह